हेलो सखी, हेलो सखी कहू की हाल छै सब ठीक छै नऽ
हँ ठीक छियै क
आओर बत
हुँ ऐ
आओर बताबू ठीक छियै
हँ हँ हम तऽ ठीके छिये अहाँ कहू
हँ हम
हँ आ हमरा - हमरा आरके की छै जे प्रदूषण गाछ कटाय कचरा प्लास्टिक ग्लोबल वार्मिंग केँ कारण अपना लोक केँ दिक्कत भऽ जाइ छै नऽ
हँ
हुँ पर्यावरण बचाउ जीवन बचाउ इहै सब जरूरी छै अपना आरके जीवन मे
हँ - हँ
आ कचरा नय फेकू साफ सफाई राखू हमेशा
हँ पानियो केँ साफ रखू
हँ सन संन्तुलन केँ चक्कर मे भी प्रकृतिक केँ चक्र आय ऐसे चलै छै उ जेना अपना लोक केँ साँस रुइक जेतै कखनो कखनो तऽ एहने अभ्यास होइ छै की लगे छै जे आब नय भऽ पेते कुछो आब नय रहि पेबै लेकिन फेर कनी देर ठहैर कऽ बढ़िया हवा उवा आबे लगे छै तब अपना लोको केँ बढ़िया लगे छै
हँ आओर पानि हवा सबकुछ के सुरक्षा रहऽ के चाही
हँ ई तऽ अहाँ ठीके कहलिया हमरा चारू दिस दिस छै चीज अछि हवा पानी माटी गाछ वीरछ जीव जन्तु सूरज के रोशनी इ सबके मिला के पर्यावरण कहै छियै ने
हँ गाछ हमरा शुजो हवा आओर ऑक्सीजन दैत छै
हँ अपना कहै छै चारू दिस से हवा आबै छै ओ बी स्व अपना लोक के आधा जीवन आधा से जादा जीवन व पर निर्भर छीयै न
हूँ हूँ आओर लाइट वाइट के अच्छा से रखऽ के चाही सरदु उपयोग नै करऽ के चाही
हूँ
आओर सब की बताबू
आओरो सखी सब तऽ ठीके छै अहाँ अपन बताबु अजय पर्यावरण जामे जान नै अछि हवा पानी माटी नै आएब जीवन पर्यावरण मे जान छाय गाछ पशु पक्षी हमरा सब सब अपना लोक के जे छै जीवने छै
जीव सबके भी जरूरीए छै हवा जीव सबके पानि भी जरूरी छै कोनो एहन होय हतै जे पानि के बिना रहैत हेताय
नई सखी अब तऽ गर्मी मे दू दू मिनट पर प अ पानी के जरूरी पड़ै छै हँ
आओ ऊपर से जे छै की कहै छै लोकके लाइट नै रहल तऽ ओकरा वजह से लोक घर से ए सी उसी के कारण लोक भर नै रहै छै हरदम जे बढ़ियां हवा एतै लेकिन ऊ बाद मे जाक बहुत खराबी करै छै
हूँ गाड़ी आ कारखाना से धुआँ बहुत ज्यादे ही फैलैे छै पर्यावरण मे
हँ
नदी मे कचरा आ गन्दा पानी
साँस लेबऽ के लेल हवा साफ साफ नै रहतै तऽ बिमारे न पड़ि जेबाय पानी पीबऽ के खेती खरबाक लेल जरूरी छै
हँ
हूँ आरोकहु
आ तेज आवाजसँ कान आ पन खराब भऽ जाइ छै
हँ पर्यावरण बचाबै के पाँच तरीका छै सुनलिया
हँ हँ
पर्यावरण बचाबय केँ पाँच तरीका छै गाछ लगाबू घर आंगन में तुलसी नीम पीपल लगाबू पाइन बर्बाद नै करू दाँत मज काल नल बन्द राखू कचरा डस्टबिन में फेेकू सड़क पड़ना प्लासस्टिक केँ बदला कपड़ा मे झोरा कपड़ा केँ झोरा बनाबू अहाँ सिलाइ से ओकरा उपयोग करू बिजली बचाउ काम नै तऽ काम नै पड़तै बिजली केँ तऽ अहाँ पंखा उंखा बंन्द कऽ कऽ लाइट उइट बद कऽ कऽ दियौ
ईसभ तऽ हम अपना ओ तऽ करबे करै छियै उपयोग
छोटी दूर पर अहाँ साइकिल स जाउ कोनो और चीज केँ उपयोग ना करू
ह आ जादा चलय केँ कोशिश करब जैसे अहाँ बीमार नै पड़ब
ह गाँव मोहल्ला मे लोग केँ समझा आउ समझेना जरूरी छै जे पर्यावरण केँ सुरक्षा रख कऽ छै
हँ हमरा आर केँ पर्यावरण केँ चारू दिस ऐछ एही हवा पानी माटी गाछ सब आबैत छै साफ पर्यावरण से हम स्वस्थ रहै छी गाछ हमरा ऑक्सीजन दै छै नदी अपना सब केँ हमरा पानी भेट भैटै छै ओ बहुत नदी केँ स्वच्छ रखे केँ चाही प्रदूषण से बीमारी होइ छै जंगल कटै से जे छै बारिश बारिश कम होइ छै हमरा सब केँ गाछ लगाब चाही प्लास्टिक केँ उपयोग कम करे केँ चाही बहुत कम आ प्लास्टिक केँ बचत हमे अपना आर की कर्तव्य अछि
हँ अपना सब लेल कर्तव्य ऐछ कि अपना सब पूरा पर्यावरण केँ सुरक्षा रखी
हँ
और बताउ सखी
और सब उम्हर ठीक ऐछ न
हँ ठीके छै जनबे करै छियै कि अहाँ सब पर्यावरण केँ बारे मे ककरो बजै छियै तऽ सुनबे नै करै छै तऽ अपन भुकते छै
ह और यहाँ पर तऽ देखबै तऽ कचरा कही से कही लोग फेक देय छै
आ ऊपरस लोक नै करय केँ चाही समझै केँ चाही कि आब जे छै दिक्कत होइ छै ते से लोक केँ बचाव करै छै ऊपर से पानी केँ महत्व भी बहुत छै पानी केँ बिना जीवन सम्भव नै ऐछ पीबय केँ खाना बनायब बेनायबक खाना खेती कबड़क नेहाबक हमेशा जे छै पानिये जरूरत पड़ छै सबमे पानि चाही जे देश मे पानि नै अछि ओतैे लोग तरसै छै एहि लेल पानी बचाव जरूरी अछि
हँ अब सब घर
ब तऽ पानि बर्बाद हेतै दाँत मे मौज अ सेब करैला काल नल चलाब रहल या कले हमेशा जदा यूज करै के चाही लोक के टंकी ओवरय फुलयो होए है
हूँ पर्यावरण हवा पानी माटी सूरज चाँद सब पर्यावरण के अंग छै
हँ आ पाइप लीक रहब डाड़ी धोबे मे बाल्टी द बाल्टी के बदला पाइप से धोयब पाइप लोक लीक न भऽ जाइ छै ओईस त कनि नीक से करयके चाही आ नल टपकेत अछि तुरन्त ठीक कराउ कियाक उ पानि अगर दूसरे जगह गिरतै तऽ ओकरा चक्कर मे आरो ही बहुत जादा बूंद बूंद से पानी लोक जाइ छै
हूँ गाछके पानि पियउ आ रक्षा करू
आ अनल से पानि नै लिय के चाही हमेशा गिलास मे पानि लियऔ ताकि बढ़िया रहै
हँ आओर नहाय काल बाल्टीसँ पानी उपयोग करू
हँ इम्हर तऽ बहुत दिक्कत भऽ जाइ छै पानी आर के
हूँ दाँत मञ्जन काल दाँत मञ्जन काल टोटी बन्द रखू
आ ओकर हवा के जे छाय हमरा चारू दिस से गैस के चादर अछि मतलब हवा तऽ चादरे न भेलाय ओकरा हवा कहै छी आ ई देखिन एनाहिये अबी अबै छै मुदा बिना एकरा के हम तीन मिनतो नहि जी सकै छी
हूँ कचरा के तीन डब्बा मे राखू कीला आओर सूखा आओर खतरनाक वाला मे
हँ हवा मे बहुत गैस के मिश्रण अछि ऑक्सीजन छै एकैस परसेंट सास लेबे के ले आ नाइट्रोजन छै अठहत्तर परसेंट आग के बुझाबय के लय कार्बन डाइऑक्साइड भी छै अ एई लेल अपना लोग के कनि ध्यान रखैके चाही
हँ छोट दूरी पर डाड़ी न चलाउ साइकिल आ पैदल के उपयोग करू
हँ सहिए सखी ई सब तऽ अपना लोग सहिए बजै छै ऐ लेल कनी ध्यान दियअ के चाही लोग के अपना स्वस्थ परई दोसर के लेल छोड़ कऽ अपना लेल लोक देखै छै न
हूँ पुराना चीज फेकऽ के बदला ओकरा मरम्मत करू
हँ ओकरा ले यूज करियौ बढ़िया ओ जे चीज अहाँके यूज मे नै आ सकै हए ओ दोसरो चीज तऽ बैन सकै छै न
पठखा कम यूज करू।
हँ लोक दिवाली आरमे जे छै। चलाबै छै ओ फटााकऽ ओकर प्रदूषण से आधा से जादा लो। बीमार पड़ जाइ छै। बहुत आदमी के तऽ मौते भऽ जाय छै एहि लेल लोक के ओकरा सब के ते यूज नहि। करैके चाही।
ह पक्षी के लेल पानी आ दाना राखू।
ह ई त आठिके कहल।
ह आओर। ध्वन कम राखू। धनी कमराा खू बियाह शादी मे। बिआाह शादी मे तऽ सब। ते जोर जोर से बजाबै छै धनी क कुछ कहय के ने।
हँ नहि बुझै छै सब बात। अहाँ मना करबै तऽ अहाँके लोकोग गलत बुझत एहि लेल बहुत लोग नहि समझे छै।
हँ। गांव मे पोखरि सबके पानी दय छलै।
ह।
सब बाहर के इन्सान सब। काच के काट काट के। पेड़ पौधा के काट काट के अथिी। कारखाना बना ले छै तऽ कोइ घर बना ले छै तऽ कोइ किछु बना ले छै। कोइ किछु बना लै छै।
तऽ इहो सब जरूरिे भेलै लेकिन काँच लकड़ी के नहि करयके चाही।
हू। काँच लकड़ी के नहि करऽ के चाही सूखा लकड़ी। को रखी च।
हँ आरु कहब। आरो सब ठीक छै ने आ इम्हर लाइट आर के दिक्कतो होइया की।
हँ होइ छै लाइट आर के दिक्कत तऽ होयबे करै छै।
हमरा इम्हर तऽ बड्ड दिक्कत अछि सखी की कहू।
हँ।
नीक से लाइटे नहि रहै छै जेकरा वजह से लोकोग। लेकिन लाइट के लेल तऽ ओते दिक्कत नहि होइत छै इएह भेल जे लोकके ह। फोन आर नहि चार्ज भेल लाइट नहि रहल तऽ ठीक से उजाला उजाला नहि भेल। लेकिन तभियो लाइट से जाद तऽ पानी के ने दिक्कत भऽ जाइ छै।
हँ हँ।
आ पानी लो बर्बाद क दे छै तऽ बाद में सोचे छै कहा से आानिय। कहाँ सनिे आटंकियो के पानी लोक बर्बाद कऽ दय छै।
हँ टंकी के पानी सखी नै मे। काम अबै छै नहााय मे फिर से इधर उधर के। काम मे काम होबै छै आ हँ। हँ काम अबै छै।